हेलो
हेलो
नमस्कार भाइ की हाल छै
नमस्कार सब ठीक छै भाइ यहाँ सुनाउ घर परिवार सब ठीक छै
बहुत दिन हो गेल बात कयल हमर घर पे तऽ सभ बढ़ियाँ छै आज खाली बैठे रही तऽ सोचल कि गप कर लिया जाउ आओर बताउ की व्यवस्था चलै छै
बस भाइ काम धन्धा अछि आ रोजके भागदौड़ हँ भाइ ई तऽ अब सबहक जीवन बनल गेल छै
अच्छा अच्छा ई बात सछै आओर घरमे की बनै छै
आइ घरमे बिरयानी बनल छै
अच्छा अच्छा ऐसा बात छै आओर बताब घर परिवार सब कैसन छै
हँ हँ सभ ठीक छै
सब ठीक छै आओर बताउ पढ़ाई लिखाइ सब चलै छै
हँ चलै छै अभी सिलाई कड़ाइ मे लागल छै डिजाइन उजाइन बनाबै छै फूल उलके
डिजाइन बनाय छै आओर बचपन मे कितना खेलै छै हमिका अब तऽ टाइमे न मिलै छै सब अपन काम धाम मे सब मस्त हो गैल छै सब बिजी हो गैल छै
हँ बचपन में तू हग देवल छै पैंटोमे हग
खराब बात नहि
हूँ हूँ
आओर खाना की बनैए छै
बिरयानी बनल छै
बिरयानी बनल छै सब बहुत स्वादिष्ट होइ छै हूँ आओर आओर सफर उफर कहाँ गेल छै बता-
सची- सोचि रहल छै कि एहि बेर गाँव जायब
आओर का करी गाँव जा के का करै छी
गाँव जायके आनन्द अलग बा
अलग छै हूँ आओर बताई सभ घर दुआर सभ ठीक छै माँ बाप सभ ठीक छै माय जाइ सब
सफर के थोड़े परेशानी होइ छै मुद्दा मददगार रहित जाइत छै
अच्छा ऐसे बात छै आओर बताई छै का का घरमे घुमैत छै
आँय
सवेर सँ का करैत छै
कथि कहल छै ना सुनलियै छै
सुबेरे सुबेरे से का करै छै का का करै छै सुबह से सुबह से रात लंगि का का करै छै धीरे धीरे बोलाै छै धीरे धीरे बोलै छै धीर धीरे धीरे बोलै छै
अच्छा अच्छा धीरे धीरे बोलल छै
बोैलै छै का का करै छै
कुछो नहि खाइल पियल नहायल छै आओर कथि काम धाम छै
सुबह उठ का का करै छै सब बत- पाइ छै
सुबह उठना छै आठ बजे तऽ एह तऽ तनी चाय नास्ता करैके छै फेर नहाय धोआए पोछा लगा छै खाना ख खाइ छै आब आराम करै छै
अच्छा आ आओर बताउ उके बाद क करै छै आराम करैके बाद क करै छै
अभी आराम करै छै तनी देर मोबाइल चलैत छै फिर सुति जाइ छै
ओकरा बाद आओर शाममे का करै छ हम सवेरे उठे छियै पाँच बजे उठे छै नहा धोआ के कपड़ा उपड़ा पहिन के सात बजे से कोचिंग जे हे छै फेर सात बजे से आठ बजे ले कोचिंग छै फेर साढ़े आठ एक और कोचिंग छै साढ़े आठ से साढ़े न साढ़े नओ से साढ़े दस ल कोचिंग छै फेर कोचिंग से मोटरसाइकिल सेय छै फेर दोस्त के बैठे छै घरे उधर छै फेर दोस्त के बैठाबे के बाद ओकरो साथ मे पढ़ै छै ओकर बाद फेर घरे आबै छै खाना उना खा उ के दोकानमे चल जाइ छै फेन दोकानमे बैठलाके बादके मोबाइल उबाइल चलै छै फेन ओकरा बाद सुतै छै फेन सुतिक उठै छै तीन बजे त सुनि रहल छी फेन कोचिंग जाय के बाद कोचिंग स आबै छी बोलते रहब कुछो कोचिंग स आबै छी अ फेन कोचिंग से एय के बाद फेन शाममे जाइ छी फेन शाम में ओइ के बाद मैच खेले जाइ छी फेन मैच खेललाके बाद गोर हाथ धो के मुह हाथ धो के एक्सरसाइज करै छै फेन एक्सरसाइज करै छी ओकर बाद रातमे खाद ठीके सो जाइ छै तू का का करै छै सुबह से लेके शाम रतिमे
हम सुबहमे उठै छै आ तनि अथी बरफ आदि पानिमे मुँह डलाइ छै तऽ मुँह निमन होखलगै छै ओहिसँ हँ तनि काढ़ा उढ़ा काढ़ा उढ़ा पानि उनि पीके आ तब कनि काम उम करकेे घरेके आ नहाय आय कऽ जाइ छिय तनि खाइ उय कऽ आ तनि बतवइ छै मोबाइल उबाइलसँ मम्मीसभ बतियाई छै आ फेर आराम करै छै मोबाइल चलाय छै सुतल छै उठल छै तऽ फेर बरफवला पानिमे मुँह डलै छै ओहिसँ मुँह निमन हो जाइ छै हमर आ फेर
ह ओकरा बाद का करै छै
हँ आ फेर तनि लगाई छै मुँहमे किछो किछो
ह फेन
फेन फेन तनि फेर खइ पियैत छै रात हो जाइत छै तऽ एक्सरसाइज करैत छै छतपे घूमैत छै मोबाइल चलैत छै फेर खाइ पिय केय के एसी में सुत रहल छै
करै छी
आ सुत रहै छै तऽ ओकरा बाद अगेिन उठल जाइ छै सुति रहल छै तऽ कथि कर रहल छै नहि नहि पढ़ाई लिखाई नहि पढ़ाई लिखाई नहि करे छै बेरोजगार ब बैठल छै
कोचिंग उचिंग जाइ छ तऽ कहाँ कहाँ कोचिंग कर जाइ छ
कोचिंग न जबै छै अपन छै हँ लेकिन अभी हमर एडमिशन होक छै अभी जाय के भी ह स्सकुल उस्कुल कामबा सी एल सी वाली सब काम उम करै के बड़ी छै तऽ ई सब जाकऽ करबै छै इस्कुल से
घर में माँ पापा सब ठीक छै
हँ ठीक छ अभी आम ओर आ गेल छै घर में हँ
प्रणमे एक कामे बीजी हो रहै छै नहि के आरो बोलै छै क होइ छै अभी ह अच्छा
कैहया
अच्छा अच्छा आओर ओकर बाद पहिले खेलइ छेनु तऽ हमर गेंदो चोराइल रहे छै किछ चोे तऽ दऽ होै छै ने ह ओकरा बाद फेर ओता से बाहर जै छै कोचिंग जै छै तऽ कोचिंग मे क कऽ पढ़ै छै तू
प ऐसा ऐसा के दिक्कत हो गेल छै यने केतना कपड़ा उपड़ा देखे के देख के रखले बनी य सब सब मँगाइके बिआ पैसे नहि खाइ छै
ह कोचिंग जइ
हँ तनि उधारी उधारी उधारी उधारी तनि दे दै छै सए दू सए त मेहरबानी होइ छै
कोचिंग जाइ छै न सुबेरे काए बजे से कोचिंग जाइ छै
हम ना जाइ छै कोचिंग तू जाइ-
जा तू जाइ छै न बोलले रहै साथ कोचिंग जा लैय छै तू
अच्छा अ छ सातसँ बारह बजे ले जाइ छै कॉम्पटिशनके के जाइ छै
कोचिंग में कए बजे कए बजे पढ़इ छै
सात बजे से नौऽ बजे ले पढ़ै छै एगो मैथ के आओर ओकरा बाद फिर आठ बजेसँ दस बजे ले पढ़ै छै एगो सब्जेक्ट
हूँ अच्छा कथि के तैयारी करै छै मौसम कैसन होइ छै ओतऽ
बहुत खराब मौसम तो बाप रे बराऽ घाम
ओ कहै छै कैसन होैइ छै मौसम वौसम खराब होइ छै न
हाँ
बड़ा गाम छै न उ बहुत गाम छै मौसम ओसम खराब छै
मेघो ओखन ना ओखै छै की तनी ठण्डाइत मौसम छै
हूँ खानामे का का बनैय छै का का खाइ छै अभी
खानामे तऽ ब- -बैगन आलूओ दौरी चावल भात दाल सब बनै छै आम खबै छै
अच्छा अच्छा अच्छा आरो बोलै छै का ओकरा बाद तू बनैह छी की मम्मी बनै छै।
म-म- मम्मी बनै छै हम मदद करै देैय छै
आ
आ फेर एमे छै एमे ई बात ई बात छै कि फेर जाके कहीं होल सेल से डिब्बा कीन के ले आइके बाइ छै अढ़ाय सौ ग्राम आधा किलो, सौ ग्रामके डिबा लै आइके छै की ओमे अचार भराके तब दोकान मे सेेल करै छै
आर बिजनेस करै छै कथि के बिजनेस
अचार बिजनेस पापड़, तीलोड़ी अ -
अचार बिजनेस छै अच्छा केतना प्रॉफिट हो जाइ छै एगो पे दे देले छै दे देले छै आरो बोलही तऽ उ- कैसे कैसे बनावल जाइ हलै अचार कैसे बनावल जाइ छै
ओ ना जाना तानि हम
रुकल छियै न बोलै छै न अभी भैया एक मिनट
हाँ हाँ हाँ हाँ अभी जाइ छै अ - -अभी अभी तोड़े जाइ छै चाहे जाइ के होय छै डिब्बा उब्बा किने त ओमे अचार भलै बते भरल छै तब ले जाके दोकानमे सेल करै के पड़ै छै
हूँ ओकरा बाद जाइ अधा आओर अबै छै डिबा किने एजा ठीक हय रखै छीयै आब
हहाँ ठीक ठीक हय